हेलो नमस्कार।
नमस्कार
आइ हम दोस्तीपर चर्चा करय चाहै छी। हमरा लागैत छै जे हमरा लागै छै जे दोस्ती जीवनक सबसे अनमोल सम्बन्ध सबमे से एक होइ छैय जे खुशी य कठिनाइ दुनू समय मे साथ दैत छैय।
बिलकुल सबसे पहिने तऽ नमस्कार अहाँ बिलकुल सही कलियै सच्चा मित्र ओ होइ छैय जे बिना स्वार्थक संग अपना असर्थन दै छैय।
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जीवनकमे कतेको लोक बैठैत छथिन मुदा सच्चा दोस्त बहुत कम बैठैत छथिन
सही कहलिए दोस्ती संख्या पर नहि बल्कि विश्वास आ समझदारी पर आधारित होए छैय।
हमरा लगैत छैय जे सच्चा मित्र अपन गलती पर सच्चाइ से बतबैत छैय भले बात कठोर हो।
बिलकुल बिलकुल जे दोस्त केवल कुछ करै लेल बात करैत छैय ओ हमेशा सही मार नही देख सकैत छैय।
सच कहू तऽ बचपनक दोस्ती बहुत खास होइ छै कियकि ओ समयमे कोनो स्वार्थ नही होइत छैय।
हँ बचपनक दोस्ती निशकपट असरल होइ छैय जीवन भर याद रह छैय।
कलीमे एक पुरान मित्रसे बात कयलियौ आ ओहि समयक सब याद ताजा भै गेल।
बिलकुल सही बात पुरान मित्र से मिलना अपन अतीत के फेर से जीवा जकां लगैत छैय।
हमरा लगैत छै जे दोस्ती मनुष्यक मानसिक स्वास्थ्य लेल सेहो बहुत जरूरी छैय।
बिलकुल बिलकुल अच्छा मित्र तनाव कम करै छी आ मन के हलका करै छी।
सच कहू तऽ अकेलपनमे एक नीक दोस्त बहुत पैग सहारा बनेै छैय।
बिलकुल सही कहलिये सच्चा मित्र कठिन समयमे मनोबल बढ़ावे छैय, ओ पेग सहारा बने छैय।
कलिये हम एक विचार पढ़लु सच्चा दोस्त ओ छैय जे अन्हार समय मे सेहो साथ न छोड़ै।
ई तऽ बहुत सुन्दर विचार छैय दोस्ती परीक्षा समय मे असली रूप देखाबैत छैय।
हमरा लगैत छैय जे आजुक समयमे दोस्ती सोशल मीडिया सेहो बनैत अछि मुदा सच्चाइ महत्वपूर्ण छैय।
बिलकुल बिलकुल सही कहलिये वास्तविक दोस्ती ऑनलाइन आ ऑफलाइन स बेसी भावना आ विश्वास पर निर्भर करै छैय।
सच कहू तो नीक दोस्त जीवन के आसान आ खुशहाल बना दैत छैय।
हँ कियाकि ओ प्रेरणा, संयोग आ मार्गदर्शनक तीनो दे छैय।
कलिय हम सोचैत छलहु जे दोस्तीमे छोट छोट गलतफहमी सेहो और मजबूत सम्बन्ध बना सकैत छैय।
सही बात ज समझदारी हो तऽ समस्या और सम्बन्ध मजबूत करैत छैय।
हमरा विश्वास छैय जे सच्चा मित्र जीवनक सभसँ पैघ सम्पत्ति होइत छैय।
बिलकुल बिलकुल दोस्ती केवल सम्बन्ध नहि बल्कि जीवनक सबसँ सुन्दर अनुभव होए छैय जे हर व्यक्ति के मजबूत आ खुश रखै छैय।
दोस्ती पर और गहराई से सोचल जाय तऽ ई बुझाइत छै जे सच्चा मित्र व्यक्ति के बंदी नहि बल्कि सुधारैत छैय।
बिलकुल बिलकुल सच्चा मित्र ओ होइ छैय जे अहाँ कमजोरियो के पहचानी के ओकरा बेहतर बनाबय मे मदद करैत छैय। कि ओकर दूसरोे बच बताबैय छी।
कली हम सोचैत छलहुँ जे कतेको बेर दोस्ती मे छोटे छोटी गलतफहमी आ जाइत छैय मुदा ओहि से सम्बन्ध और मजबूत सेहो भए जाइत छैय।
बिलकुल सी कहल जे विश्वास मजबूत हो त मतभेद सम्बन्ध के तोड़त नहि बल्कि र गहरा बना बै छैय।
हमरा लगे छै जे आजुक समय मे दोस्ती जल्दी बने छैय आ जल्दी टूटियो जाइ छैय।
आंए तू सही कहली आजुक समय मे दोस्ती बहुत जल्दी बने छैय आ बहुत जल्दी टुट जाइ छैय कियकि धैर्य समझदारी कमी सम्बन्ध के कमजोर बना द छैय।
सच कहू तऽ सच्चा दोस्त ओ होइ छैय जे सफलता में खुश होइ छैय असफलता मे साथ दैत छैय।
बिलकुल बिलकुल ई संन्तुलन बहुत कम सम्बन्ध मे देखा जाय छैय मुदा यही से ही दोस्ती सच्ची बने छैय।
कली हम एक विचार पल दोस्त ओ छै जे बिना कैक अहाँक दर्द बुझि लै
ई बहुत गहरी बात छै सच्चा मित्र सबबसे बेसी भावना के सम छै
हमरा लगैत छै जे इसकुल आ कॉलेजक दोस्ती जीवनक सभसँ यादगार हिस्सा होइत छै
हँ कियकि ओ समयमे चिन्ता कम आ अनुभव बेसी होइ छै
सच कहू तऽ समय बीतला बादो सच्चा दोस्ती समाप्त नहि होइ छै बल्कि मजबूत भय जाइ छै
बिलकुल सही कहिली दूरी केवल शारीरिक हो छैय मुदा भावना कायम रहै छैय।
कलही हम सोचैत छलहुँ जे लोक सच्चा मित्र बना लैत छथि हुनकर जीवन अपेक्षाकृत आसान भए जाइत छैय।
बिलकुल सही बात नीक दोस्त मानसिक सहारा आ आत्मविश्वास दूनो बढ़ावैत छैय।
हमरा लगैत छै जे दोस्तीमे ईमानदारी सभसँ जरूरी गुण होइत छै
बिलकुल बिलकुल जूडो दिखाव दोस्ती कमजोर कर दै छै
सच कहू तऽ सच्चा दोस्त अपन गलती बताबैमे कखनो नहि डरै छै
हँ किियकि ओकर उद्देश्य सुधार होइत छै नुकसान नहि
कह हम एक विचार सोचलिय असली दोस्त ओ छै जे अहाँके अनुपस्थिति मे सेहो अहाँके सम्मान करैत छै
ई ई विचार बहुत सुन्दर छै सन दोस्ती मजबूत आधार होइ छै
हमरा विश्वास छिय जे जा व्यक्ति नीक दोस्त चुने छै तऽ ओकर जीवन आओर सफल बनि जाइत छै
बिलकुल बिलकुल दोस्ती जीवनक ओ सं्बन्ध छै जे सुख के आओर नीीक बनाब छै आ दुःख के आधा काढ़ द छै
दोस्ती पर आओर एक गहरा विचार ई छै जे सच्चा मित्र जीवनकक ओ आइना होइ छै जे बिना डर ओऔ स्व्थक अक असली रूप देखाबै छै
बकुल सी करल सच्चा दोष आ कमजोरी के छिपावट नहि बल्कि ओकरा सुधारवा रास्ता देखाबै छै जे जीवन विकास लेल बहुत जरूरी छै
कली हम सोचे छलहु जे जीवन मे कतेको लोक मिलै छथिन मुदा हर कोनो व्यक्ति मित्र नहिी बन सकैत छै यियकि दोस्ती विश्वास पर टिकल रहै छै
सही कर लियए विश्वास बिना सम्बन्ध केवल औपचारिकता रहि जाइत छै मुदा विश्वास सही सम्बन्ध जीवन भरक साथी बनि जाइ छै
जे सच्चा मित्र ओ होइ छै जे अहाँके सफलता के अपन सफलता जेक मनबै छै अहंक नहिह करै छै
बिलकुल बिलकुल जे व्यक्त ईर्षा करै छै ओ सच्चा मित्र नह भहि स छै कियकि दोस्त खुशी सा साजा होइ छै अतिस्पर्धा नहि
सच कहू तऽ कठिन समय मे पता चलै छै जे असली दोस्त के क्षति किियकि ओ समय मे बहुत लो साथ छोड़ि द छथि
हँ किियकि सच्चा दोस्त ओहि समयके सामने आबैत छै जखन दुनििया मरि जाइत छै
कली हम एक विचार पढ़लिय सच्चा मित्र ओ छै जे बिना अहाँके मन दर्द के बुझि ले
ई बात बहुत गहरा अर्थर क किि सच्चा समझ सब से न भावना जर
हमरा लगै छै जे बचपनक दोस्ती जीवनक सभसँ शुद्ध रूप होइ छै जकरामे कोनो बनावट नहि होइ छै
बिलकुल सही कहै बचपन दोस्ती बहुत शुद्ध होइ छै ओ दोस्ती प्राकृतिक होइ छै जे समयक्षम अवर मजबूत होइ जाइत छै
सच कह ओ तऽ दूर रहिकेऽ सेहो जे सम्बन्ध जीवित रहै छै तऽ ओ सच्चा दोस्तीक पहचान होइ छै
बिलकुल सही है दूरी सम्बन्ध क कमजोर न करै छै चच्चा दोष जितना दूर रह लो उतना सम्बन्ध मजबूत रह जा छै अगर भावनात्मक जुड़ाव मजबूत हो
कल्हिी हम सोचैत छलहुँ जे नीक दोष जीवनक दिशा सेहो बदलि सकैत छै
हँ किियकि ओ प्रेरणा सलाह आ सही मार्ग देखाबैत छै जे भविष्यके निर्णयमे मदद करैत छै
हमरा लगैत छै जे दोस्तीमे सभसँ जरूरी चीज ईमानदारी आ खुलापन होइत छै
बिलकुल बकु जब आ छिपावल जाइ तऽ गलती बढ़ी जाइत छै मुदा इमानदारी सं्बध के मजबूत बनाबै छै
सच कहूो हँसी मजाक में भरल दोस्ती जीवन के हल्का खुशहाल बना देत अ छै
सही केलियै नीक दोस तनावके कम करैत छी आओर जीवने संन्तुलित बनाबैत छी
कहि हम एक विचार पढ़लु दोस्ती य धन छै जे समयक संगङ् घटैत नहि बल्कि बढ़ैत जाइतत
क बहुती सुन्दर सुन्दर विचार छै दोस्तओ धन ज ह समयक्षम घटी जाइत छै ब
हमरा विश्वास छै, जे जे व जे जे व्यक्त निस दोस्त बनाबैत छै ओ अपन जीवनके आओर सार्थक बना लैत छै।
बिलकुल बिलकुल दोस्ती जीवन सब सुन्दर सम छै जे मनुष्य केवल अकेल नहिह रह छै ओ अकरा हमेशा मजबूत बनाब छै।
दोस्ती पर आर गहरा विचार ई छै जे सच्चा मित्र जीवनक ओ साथी होइ छै हर परिस्थिति मे अहाँ साथ छाया जक रहै छी चाहे दिन। कुजियार हो या अन्हार
बिलकुल बिलकुल सच्चा मित्र ओ होइ छै जे आ खुशी न केवल साम न होइ छै बल्कि ओ खुशी के अपनन खुशी जेक महसूस करै छै बिना कोनो स्वार्थ अपे्षा के
कलियम सोचैत छलहुँ जे जीवनमे बहुत लोक परिचित होइ छथि मुदा वास्तविक मित्र ओ होइत छै जे कठिन समय मे अहाँके हाथ नहि छोड़ैत छै
बिलकुल सही कहलिय पर परिचय या दोस्तीमे बहुत बड़ा अन्तर होइत छै, आ ओ अन्तर विश्वास मे भरल होइ छै।
हमरा लगैत छै जे दिक मित्र अहाँक कमजोरिय के स्वीकार करैत छै, मुदा ओकरा सुधारबाक प्रयास सेहो करैत छै।
बिलकुल बिलकुल सच्चा दोस्त कभी अहाँ गलत रास्ता पर नहं पड़ै छै बल्कि सही दिशा दगावैत छै चाहे ओ कठोर क नहि हो।
सच कहू तऽ दोस्ती मे सबस सुन्दर चीज ई छै जे अहाँ बिना डरके अपन मने बात कहि सक छी।
क सच्च होइ छैक सम अपना असल व्यक्तित्व रखीक छै बिना कोनो बनावट
कली हम एक विचार पढ़लु सच्चा मित्रो छै अहाँके आँसू के देखी के प्रश्न नहि बल्कि कारण ुझ भाग प्रयास करैत छै।
ई बहुत गहरा विचार छै यक बच्चा सच्चा समझ सबचसँ न बल्ि भावना से होच छै।
हमरा लागै छै जे दोस्त व्यक जीवनके संन्तुलित बनाबै छै किियकि ओ अकेलापन के दूर करै छै।
बिलकुल बिलकुल